की करैय छें?
खाना बनबैय छी और की करब।
कथी खाना?
हँ दैल बनबैय छियै आर बाटी बनतैय।
दाइल बाटि तखन तऽ बड टाइम लगाते गै आय।
नै बाटी बना लेने छौ हम दैल बनबैय। हँ, हँ। ओ आइ -आइ जते काइल चैल चैल एतैय दुआरे। कलके ईह बना लैय छी तैय दुआरे।
ठीक छैय। पढले कखन जे
हम दाइल बढियां बनबैत हेबै।
ओ
सएहे नै बनबै के मोन रहैय अपना तैय दुआरे हमरा दौड़ेलक।
हुँ -हुँ। हम करे एखन कैर रहल छियै। ओ जे रोज मारी छले ओकरा दूटा बाटीमे उबैल रहल छियै एकटा में केश लए एकटा मे मुँह लए।
हँ।
गै विटामिन ई के कैपसूल कथि मे मुँह मे लगबेै छेल्लै की केश मे हमसब यूज? करैय छेल्लै गे हमरा याद रहैय हम विडियो देखने रही? यै लेकिन हमरा ओ वीडियो नै भेटल हम अपना अन्दाजे। हम जे याद अछि ओहिमे तऽ नॉर्मल।
केसो मे लगा सकैय छी।
तऽ कैप्सुल अनबो नै केलिए हम। आ नै एलोवेरा जेल अइ जे हम अथीमे डैल देतेैयै मुँहवाला मे तऽ ओनाही। उबैल रहल छैय एलोवेरा जेल कतऽ ।
अथी विटामिन ई कैप्सुल नै छै।
नै
अच्छा
तऽ माँ चाउर के पैन रैख देने रहै तऽ की करिये फेेक देैतियै तऽ हम उबैल देलिैए।
ओ बादमे -बादमे बादमे एड कऽ सकैय छीयेै।
हँ तखन उबाइलके रैख दैय छैय फेर- ठण्डा भऽ जेतै तऽ जारमे भैर देबै।
सुन रहे हैं। और
कथी सुइन रहल कैर रहल छैय और? सब ठीक, कालि राति नै केलियो पप्पा रहथिन घर में। की कहैतथिन जे, फेर इ सब गप्प करऽ लागल कते काले सब गप्प - गप्पो होइ छै। सैह पप्पा के बड़ अजीब हाल छैन।
हं हट। पढ़ाके आबि गेलहु मोनुके।
ह मोनु माँ के तऽ उल्टे सीधा गप रहैय छैय ह।
की।
नै। तुम्हारा और अनुपूर्णा भण्डार का स्टेटस चेेक करे हम कहलिए नही। ओ फेर हमर नम्बर लऽ कऽ अपने चेक करऽ लगलै ठीक छै। तऽ ओहिमे हेड ऑफ द फैमली हम अपना आप के देने छियै, ए तुम अपना आप को हेडऑफ द फैमिली हम
देखेलकै अथी देखेलकै ओकरामे फॉर्म। सुन रहै हो, दालथोड़ा उसमें निकाल लो न मेेरे कपड़े पे गिर जाएगा।
तऽ हम कहलियै मैं खुद हेड ऑफ द फैमिली खुदी हूँ, मुझे नहि जरुरत है किसी के।
ह
ह मेरा एक फॉर्म पहिले भी कैंसिल हो चुका है, पापा का नाम देने के वजह से।
हँ।
तूम को कैसे प हम कहलियै मेरे को मुँह बोल देगा - देगा नहि देगा नहि देगा भार में जाए। उतनामे न कर छै ह। ह खुद कमा ले फ्री का पैसा खाय ले तोरे सबके अथी लागल छो।
सैहै।
पाइन कारी भऽ गेलैे गै उबालैत- उबालैत। भऽ नहि गेल हेतै बन्द कऽ दियै।
ह हमरा काइल फोन केने छलै, आयुष्मान कार्ड केना भरबै।
तऽ तू किया जा तू स कहियैन हमको नही पता आशु किया था आशु को हम बोले आशु उको बिजी र तऽ वो नहि कर रहा त मैं क्या कर सकती हूं। सबटा बात नहि कही सब तू कहलही एते देर में कतऽ छै तू आयुष्मान भरलहीन है।
आमरस। पूछलक जो तुम बनवाइ हो, हम करियै मैं ऑनलाइन भरी थी मेरे को ऐसाऐसा आया मेरेको पता नही मेरा हुआ है कि नहि हुआ है। तऽ ओ तऽ बनबे नहि छलैय ने अपन अथी। के ताहि दुआरे हम पूछलियै, तहन ऑफलाइन होइ छलै, आब नहि होइ छै।
त आयुष्मान थोड़ी ने बनेने रहो उ तऽ अथी वाला बनेने स्वास्थ्य साटीक ने, तहन फेर। दुनू में डिफरेंस छै।
आ क
चाह जेका गन्ध आबै छै पता पता छो निशा उबाललियै चाह जका गंधा आबै छै।
ग्रीन टी जेका गंध आबै छै, के दांत चिरै छौ गै।
निचे कर। आशु और रौनक सब जे गेल रहै ने केदारनाथ। आ सॉरी अमरनाथ हँ तऽ पैन भ गेलय, ट्रिप कैंसिल, आब रिटर्न।
आ की भेलै फायदा जायके, स्टार्टिंगे मे चलि जेय तै शुरुआतेमे तहने हेतै। सैह अपनासब कहियासँ मोटा महादेव कहै छलियै, आ कते नीक दिनपर गेलियै अपनासब।
किस्मत मे नहि रहतै ने तऽ, रस्तो से जाकऽ लोक वापस आबि जाइ छै।
हँ।
अस्छा ओकर किस्मत में ने रहय।
सैह की खाना बनलैया।
की पता
घर मे छी, खाना की बनलैया से नहि पता वाह।
एरकोंच त देखलियै बनैत, तऽ हम काज इम्हर काज करै छी, कि हम ओ खाना बनबय बला काज करै छि।
अच्छा अरिंकोच बनलैया।
हँ आ दाइल काइल के रहबे करै।
अच्छा।
हँऽ
आह
तू तं खाक एबै न गय।
हंऽ ओ तेहन टाइट रहै छै, हमरा नै निक लागे। पहिले ठीक बनबै छलै एखन बेसी घी देले ठीक रहै छै, कम घी मे नै होइ छै, ओ टाइट टाइट भ जाइ छै, हमरा नै निक लागेये। हम त ऐबो ने करै छलिय। नहि दालि छोइक क जे पड़त, दालि छोइक जे पड़त, एक से बेर फोन केेलक, ओकरो घर पर छय।
तहि दुआरे हम ऐलये, नय त हम नय ऐबतिय। है ओनाहिले हम बिसराये गेल जे आइ ऐगजाम छै, हमरा भेल आइ छुट छय, फेर हमरा की मन मे भेल, जे नय फाइब क्लास के तऽ एकोटा छुट्टी नहि देने छै, तहन फेर हम मोबाइल खोलक देखल, तहन फेर हम जल्दी जल्दी तैयार भेलहुं भग लहुँ।
निश्चितस परय छलहुँ जे आइ छुट्टी छै, त साढ़े न बजे जेब।
हुं बाह
तयो न पचीस भ गेल तयो ओकरा घर पहुँचत - पहुँचैत जे में हर बर
आंय
और सब ठीक
तहु सब खेबे।
नय हमसब नै खाइ छी, आशु के पता नै भाय।
देखै छियै छै, बेसी हेतै त द दे।
पहिले हम टेस्ट करियै, निक हेतै खे मे तहन ने।
सेहो बात छै।
टाइट हेतै त नै, बेकार में ल जाक फेका -फेकी होइत रहै छै। चिकू नै एले।
नै नै आय नै एलौ एखन तक हम नै रहबै तहन ने एतै।
आइहन मोनू पैर छुलकउ कि नै?
नै ओकर मां नै रहै नेै।
तऽ पैर नै छुलकौउ।
नैै
अभ्युद्यु निबू नेबू डाला? आँय
और सब ठीक।
अच्छा और ककरो से बात भेल ए की फोन एल छलै ककरो? माँ के नाइ सब पानी भर ले पानी इधर ले केया हूँ। गिलास केकरा कहैछै चम्मच -चम्मच।
ह ह
चम्मच चम्मच का किया करेगी हाथ से खाउ।
हँ सब ठीक।
सिलाइ पर बैसल छी?
नै ए ओतऽ आइ टाइ ठीक कर रहल छी।
हँ आइ देखअ काइल स्कूल छै।
अ एहन के इसब खराब केने छै टाइके की कहियौ।
है तऽ बच्चा छै और-
ह
हम सबटा बुझलए बच्चा छैय तच्चा छैय लेकिन बनहो तऽ चाही।
हू- आँ अध्या नेै लेवे?
एल रहै हम काज पर तऽ लऽ के चैल गेलै मासी के तूुरानते सब पकरेै। नै ओते नेै होइ छैय।
अच्छा अम्मा की करेै छैय?
माँ नहाले गेलेै।
आइ एते लेट भुल।
तऽ सब्जी बनबै छेलै तैय दुआरे।
अच्छा नेहा माँ के फोन कर।
हमरा तऽ मोनो नै आबेै छैय।
अच्छा हम सपना मे की देखलेियै सीमा माय आब गेल डेली डेली आबेै छैय हमरा पास।
तोहर बड़ के हँसी आबै छौ।
हँ सीमा माँ के
कतेक खौफ छैय अपना सबके अन्दर से सोच।
हुँ।
आसुु कि करे छौ?
उहे रौनक सऽ बतआइ छौ हम। तखनसँ एलै तखनेसँ ओहिसँ पहिलहेसँ होतौ।
एते चीला चीली के करे छैय।
ऊपरमे चील्ला चील्ली नहि होइ छैय गप्प होय छैय गप्प।
मन्दिर
कुनु पिक्चर देखली कि नबका।
के दलकै तू देलही।
उसको काॅ हुँ कते पिक्चर क्यों नहि दे रहा।
आ वेलकमो नहि देले वेलकम टु द जं
बात करते करते
वेलकम टू द जंगलो नहि देलो
अच्छा ज जाइ त कना कहै छ हम बिसरि जाइ छ तरा नहि याद रहै।
हमर टाइम नहि रहै देखऽ के कखन देखबै। टाइम के कमी भऽ गेल जन्दगी मे
ई नीचा वाली।
हूँ।
काइल पानि कखन बन्द भऽ गेलै चारि बजे ने कनि मनि। पानि जमल छलै पानि जमल छलै हाँ बुझलियै। हमसभ केना गेलियै पानि मे डूबि डूब कऽ। पढै बला नहि जा सके हे एग्जाम छैय।
हूँ एकरा फुटानी न बेसी भऽ गेलै छोड़ दही ओतही।
नय के मतलब नय दही अबो हमरा कहेया
हम ओ दीपांसु के पानि मे नहि गेलियै पढ़ब लए एग्जाम टाइम में कोनो छुट्टी नहि रहे छैय ई कोनो बात नहि भेले।
इते मुसलाधर पानि होइत छलै तहनो हम हेल हेल कऽ गेलियै या की नहि।
तू अपन काज क न हमर माँ के इह पर बात पर तामस उठैत रहै या। हम तोरा से गप। करै छियौ तऽ की भेलै की भेलै पूछनाय चालू रहै छैय।
हूँ।
हम ककरो से गप्पो नै कऽ सकैत छी अय घर मे अहि दुआरे नै करै छी।
आब ओ हमरा किया कहैत रहैया बार बार से नहि कहि।
तऽ ओ अपने ओय लड़की के कहते नहि।
सेहए तो नै सुबहमे भी बोल रही है हम सुबहमे नही आएंगे जल्दी। हूं बुझलि सुबहमे नही आ पायेंगे।
बढ़िया बात छै।
मेरा नहि हो पायेगा।
ओकरो पाइ नै देलके तै दुआरे अते होइ छै।
भै की पता।
तऽ और की बात हेतै, तोरा देलको ओकरा
हमरा की मतलब हय, हमरा की मतलब हय।
हां-हां। बता भी नै।
आँ
त और सब ठीक?
आब पिकु के माँ देखी कहिया दै छौ नै।